हेलो हेलो हँ
की ठीक छी
हँ ठीक घिये अहाँ सब ठीक छी हँ हँ हमहूँ सब ठिड छी साउ ससुर सब ठीक छैथ
हँ सब ठीक छैथ
ओ की सब कऽ रहल छी अहाँ हँ हँ हमरो सौस सब ठीक छै
घुटना केँ दर्द
कि सब कऽ रहल घुटना केँ दर्द ठीक भेल केकरा
अही कऽ साउस केँ जे रहे
अहाँ कऽ सौस केँ जे रहे ओहो तऽ आइ काइल सब केँ रहे छै ओ कोन बड़का बात भेलै ओकर तऽ नय कोनो इलाज छै छै आ नय कोनो दबाइ निकलले हँ
हुँ
अवस्था पर सब कऽ दुखाई छै
हँ - हँ से तऽ भए गेलै हँ
हुँ - हुँ बूढ़ सूढ़ सब सँ पहिलु का जमाना केँ यऽ जेना हमर माई मैया बला साउस नय होइय अजिया साउस
हँ
हँ हुनका सभ केँ एखनो कतेक तन्दुरुस्त छथिन हुनका सब कऽ सामने म हमसभ अथी भऽ गेलहुँ आब
तऽ हुनका सब ओ सब जते काज करे छलखिन तते आब कऽ लोक थोड़ी करे छै
नय - नय से कतऽ हुनका सबके काजमे हमसभ सकबै हुनका सब कऽ हँ कुटिया रे पिसिया रे बोरा कऽ बोरा धान उठा कऽ कोठा पर चढ़ालै छलखिन गोबर भइर - भइर दिन पाथिते रह सुपहा अगर जुटे सुपहा भइर दिन चार सब परठोकै छलखिन ढोलका बनबै छलखिन गो गोरहा जे होइय गाँंव सबमे ओकरा ठोके छल कत -े कते मचान पर आ हमरा सबके तऽ एगो चिपड़ियो ने ठोकलीय लह ततै न आब सलेक्शन कलिय हम सब त नह हमर समया खिसा हरदम कहैत रहैत छथिनह किछु बाजि दै छियै
तऽ कहैत रहै छथिन बाप रे बाप हम सुन्दरी कि हमर पिया सुन्दरी
ग कलक सब बनरा बनरी
उ बुढ़िया के बड़ फकरा सब आबे छै तऽ
ब्ड सुनबै मे तऽ किछु ने फुरेत
हँ
हि नको फकरा सब बड आबे छलै
अय हुनको आबैछलैनह
हँ एगो सै दुलारी वला फकरा छलै से कहैत रहै छलखिन बेसी काल
करार कहि छलकिन ह
हमरे सबके म ईआ के कहैत रहै छलखिन हँन ह मैया सबके मां कहैत छियै मैय कहैत छियै
ओ तऽ मतलब मैयाके सास ओ छलथि बुढ़िया मैया
हँ हँ हमर सबके अजिया मतलब पिया
जे अहाँके अहाँके जे पिताजी हेतै तऽ हुनकर मैया कहलखिनह
हँ
हँ
बूढ़ीया छै बड्डााय पईवाली पुतहु सबके हमेशा गरियाबते रहल जा सब फकड़रा कहैत रहल
हँ सबकी फकराा कहै छै लै
हू
कथि फकरा कहै छलै
एगो फकरा छलै सय दुलारी वाला
नहि ओ।
सयदुलारी सयदुलारी करिया हारी करिया हारी करिया हारी। टिक तैं के लेल हय दुलारी रूस तय
हू हू। हँ बुझियउ य इ
सेसभ कहै छलखिन पुतहुसभ काज नहि करै छलनि तऽ।
पहिलुका जमाना में बुढ़िया सबके बड़ खिस्सा पिहानी चु। कुल्ला सब बड़ आबे छै।
आ जते ओसभ गारि दै छथिन अपना पुतोहुके तते आबके लोक देखतै तऽ। तऽ ओ सब नहि बर्दाश्त करते।
नहिए करतै आबक पुतौहु सब कतऽसँ बर्दाास्त करतै।
आबपूतौहुए सब के देखे छियै साउस गड़िया बैत।
आबक पुतहु सब एगो भानस तऽ कये नय दैय छै आ गाईर सनै
हुँ आबक लोक एगो भानस करतै तऽ लगतै हम पहार उड़तै
तेँ नऽ कहलहु एगो भानसे मऽ बहाल रहे छलै ओहो नय सरिआ कऽ करऽ चाहत।
हँ दस बजे कऽ चढ़ेबे करत आबक कनिया मनिया भान
हँ - हँ। हँ आ बुढ़िया सब कऽ जवाना मऽ चाइरे बजे उइठ कऽ खेनाइ पीनाइ पाँच छ बजे तऽ। तब जलखे कऽ कऽ खेत पथार पहुँच जाय छथिन।
हँ तखन कलौ जाय जन बोन कऽ खाना बनेै।
अहाँ कऽ उ हँ। जेना हइया ई धान रोपनी सब हय तऽ बीआ रोपनी के टाइम आबै छै धान कऽ तऽ हमहूँसभ बनबै छलियै कते - कते रोटी बनबियै। तरकारी बनाबियै तखन जाइ जन केँ जल
अखनो बनै छै यै जेकरा सब कऽ खेती होइ छै।
आब तऽ ओते खेती नय होइ छै पहिले जेना पहिले बड़ होइ छलै
आब त नहि करै छै लेकिन पैवला अखनो करैते छी।
आब त देखै य छियै हेबा बीआ रोपय केँ बेर भेल होवा धानक बीआ रोपय केँ बेर भेल तऽ हेबा पाइने नय
हँ सेहा दिक्कत छै आब।
ओहै नऽ भेलै पाइन नय हेतै तऽ लोक कतऽ सँ की रोपतै।
तैयो जकरा अपना दमकल सब छैन
हँ
से सब अपन पटाय - पटाय कऽ रोप ले छथिन जिनका नय छैन
कते पटेते यै तेहन रौद रहे छै जे भइर दिनो चलेते तऽ नय लग
हँ तेँ नऽ जिनका नय छैन से ओते कतऽ सॅ देथिन प -पटाय कऽ पैसा।
पहिले केँ टाइम मऽ धान जे रहै छलै खेत मऽ आ पानि सब तते होइ साउन, भादब मे जे खेत म ' भइर जाइ खेत पइने पाइन रहै। आ तैय मे कहै जे डोका रे माछ रे काकोर रे केओ पुछै नय तत रहै छलै हमहुँ सब जाइ छलियै तऽ बिछ - बिछ कऽ आनियै काँकोर सभ तऽ पकड़ै मऽ डर होइ छलै ओसभ धऽ नय लैए हाथ मऽ चु टा जेना
तऽ डर तऽ होइ छलै लेकिन तैयो पकैर ली ओकर चुटा केहन रहै छै काकोर कऽ
हँ हँ दा
हँ हँ माछ सभ पकैर कऽ लऽ आनिये ओहि पाइन मऽ सँ गमछा लेने जइयै आ ओ अरका अरका कऽ छाइन दिये ओहिमे सँ आ तकरा आनि कऽ आ कुरकुट्टी नय रहै छलै मरूआ कऽ
हुँ - हुँ
ओहिमे झरका कऽ तखन प्याज मिरचाइ ई सब दऽ कऽ चोखा बनबै छलियै तखैन सब चोखा हुँ नय आइग मऽ धऽ दै छलियै गमछा सँ एना कऽ अरकेँ कऽ पाइन छाइन कऽ पकड़ै छलियै नऽ तऽ छनै कऽ पकरै जाय
हुँ
बड़ पकड़िय डोका ओकरा पकैए कऽ चटनी जे बनबियै से कते सु सुन्दर लागै जे की कहू सोहारी सब संगे
आब कहाँ कतहु केकरो नय देखै छियै पकबैत पहिले तऽ सबके अंगना मे देखलियै एते एते कुलकुट्टी मऽ धरा दियै ओय मऽ धऽ दियै तब माछ थोड़े पाइक जाइ सब चोखा बनै कऽ खा
तऽ पाइने नय छै तऽ केतऽ से देखबै
आ कहाँ ककरो चटनियो हमर लागे यऽ धियापुता सभ आबक तऽ बुझितो नइ हेतै जे नाछ कऽ चटनीओ बने छै
हँ हमहुँ सब तऽ चटनी नहि खेने छी लेकिन ओकर रोस तऽ खेने छी सब्जी जेना बनै कऽ
सब्जीवला बनाकऽ तऽ जे खेने छै ओ तरकारी माछक झोर भात तब नऽ
हू हू
हँ - हँ ओ तऽ झोर वला तऽ लगबे करत तब चोखा कऽ सुआद कतऽ सँ ओहि झोर मऽ एत
आब चुल्हो - तुल्हो नय नऽ छै जे पकतै लोक
तैँ तऽ कहलहुँ पहिले कुड़कु ट्टी नय होइ छलै मड़ुआ कऽ ओहिम दैय कऽ पका लियै आब तऽ मड़ुओ नय होइ छै जे ओ कुरकुट्टी हेतै कनि
तो देखै छियै मड़ुआ कऽ मड़ुआ पहिले केओ पू छै नय आब भऽ गेलै वैह मरुआ दबाइ ओते - ओते महग दै छै सेहो नय भेटै छै
पहिने मरूआ रोटी खाइ छलै लोक तऽ रोज - रोज खाय कानऽ लगियै देख कऽ जे करिया रोटी नय खेबो आ आइके टाइममे जे छै से सहानता होइ छै खाय कऽ।
तैँ नऽ पहिलुका लोक। कहियो आइ तक लोकोग सुनलकै दर्द चीज की छै ब्लड प्रेशर की छै। आबक लोक क
ओ। ह।
गहुम के रोटी खाय छै एकस बीमारी होइ छै।
हँ धिय पुता सबके देखैत छियै कहै छै डायबि टीज भऽ गेल ई भऽ गेल।
हँ तीस पैंतीस साल के होइ छै आ सब। ब्लड प्रेसर डायबिटीज लगले रहै छै।
आ पुरना जमाना के जे बुढ़िया सब यए। तकरा सभके देखियौ एखनो हमर मैयाँ जे छलखिन बुढ़िया साउस। हमर साउसक साउस बुढ़िया एखन तक जीबिते छथिन। अआ से तेहन जिबै छथिन बाजत तेहन टन टन जे ओहन तऽ अहूँ नै बजबै।
हू।
आ बुझियौ नब्बे पंचानवे क्रॉस कऽ रहल छथिनवो आ तखन पहिलुका खेला पीलहा देह छै। से टन टन बजैत रहतै।
हँ ओ सब एक सए साल पूराए क मर थिन
हँ तऽ खेलहा पिलहा देह छै हुनकर सबके पुरना आ एखुनका लोकके देखियौ ने। साठि सए सत्तरि साल जाइत जाइतमे अथी भऽ गेल।
खाय पियै तऽ आबेके लोक नीक छै ओ पहिलुका लोक तऽ नहि खाय तें पहिलुका लोक जीए आब के लोक मरल जाय छै।
पहिलुका लोग जे खाय छले ने ओ निरोग खाना रहे।
ओहिमे कोनो रोग नहि रहहिय आबक ल। जे खाइ छै सबटा खराबे चीज।
हँ तें ने आब के लोक मे बीमारी छै एक से।
पहिलुका लोक जेना जऽ कऽ रोटी खाइ। गहुंमक मैया सबके देखियै भातो खाइत छलखिन बना कऽ।
गहूँमके पीसि लै छलखिन दरड़ि कऽ ने लोक पीसैएा मोटे मोटे।
हू हू।
आ से हमर ओ साउस क साउस जे छलखिन अजिया से पीस लै छलखिन जाँत मे। आ तकर भात बनाएकऽ। आ दूध।